हँ अबैया कौठे छी।
ह बढ़िआँ सब ठीक छैय।
के कहलक? हमसभ जुड़ल छियै एहिमे हँ। नै एगो एप्प छैय ने कार्या एप छैय ओहिप कार्या कार्या। हँ और कहू की सब होइ छैय ओ हमर भाभी छैय। एखन देखियौ गाय बासे पर बात क रहल छियौ ए एपे पर। छैय एगो लड़की करै छी कनी कल बारह मिनटके बाद अहाँसँ बात बारह मिनटके बाद क अथी कटि जेतै। कहहिमे। कहै छी कहू और तहन की सब होइ छैय।
हमर की हेतै साँझ के टाइम
ओ खेने बनेने। दिन रायत एके गो धंधा।
तबु ख पेटे ने भरै। से दिन रति सोचिते रहबै काइल की बनतै राइतमे की बनतै
कहै छैय नहि पेट रह तऽ आइ काल्हि ककरोसँ भेँट नहि रह तऽ।
एहन छैय जे भरबो नहि करै छै नहि नीक बनत तऽ कनि चहठगरे नहि लागत।
एक चुटकी मुहे टा मे सुआद लगै छै ताहिके ल कते छप्पन प्रकार बनबै छैय हूँ।
आ ओ मे छप्पन प्रकार मे दिन बनैय त रतका सोचु जे उले रहत रातिमे की बनबौ आ राति बनैयौ तऽ भोरके उठ कऽ इह करैत करैत खेतेे एक रति लेकिन सोचते सोचते पहाड़ रहै छैय।
सुआद दुआरे लोक कहतै कि एकरा नहि देबै एते एकरा नै देबै अपनेटा कनि मुँहे तामस तऽ आर लगै छैय। पेट मे गेलाक के बाद बराबर भए छैय सब।
हँ हँ सबकिछु बड़बै छैय।
हूँ ये हमरा तीसक भदबा पड़ैत छैय फेर हमरा नहि हेतै गेल आठ नौ दिन। अच्छा अधिक
कतऽ नहि गेल हैत
दिल्ली। हँ।
तऽ ती उनतीस क निक तीस क निकल जा शाम पर दिनका ट्रेन से निक
ओतऽसँ त हम उनतिसके जेबे करबै पूरा कपड़ा ल कहल के पंडीजी सब पूछल दिन तऽ बड़के नहि नीक दिन छैय बते परीब छैय। बात ई छैय कि हमर अथि नन्दो छैय पंडितजी बुझलियै। इमहर हम अथियो काएल
नय हं त पन्द्रह तारीख क येल छलय नीक दिनमे न
हं त तहन त निके दिनमे जेबै न।
हं त जाय मे त छै, आब दिल्ली ले बाकी अपनामे चलिओ जेबय, ओहोसभ पंडीजी छै त बाद मे कहते, एहन दिन मे गेलै, किछु अथी हो लगय छ त। नहि भे जाइ छय।
आ हं।
तय दुआरे भ जाय छय, और नहि छै, पंडीजियो ई पंडीजीसब पुछलकै दोसर त कहलकै, लोक जाय बला रहै छै मरजेंसी मे, तऽ एते दिन बेरागन नहि तकय छय, लेकिन बात वैह भ गेय छै।
तबो अहां जाय छीय, टिकट बनि जाय छय।
बरो वैह कहै छथिन, से अगर फेर बादमे लोक टोनअब मतलब अथी छै, ने शरीरके किछो कहतय जाय एहन मे गेलै, तें एहना भ गेले, नहि बुझै छी।
नय -नय ऐहेनाये हम, अगला बेर जाइ तिय आब भदवा आबि गेल आगू, आब सभ कहलक भदवा अगवाके नय चल आउ। दस दिन पन्द्रह दिन रुकि क गेलियै, कहय छै किछु होइ छै त, फेर लोको कह लगय छै।
हं नहि कहय छय, से गेलै अथी के क, ओकर जेठ भे और इ भे गेल।
हँ भाद भाग भए के जिबैत, तऽ सेहोहन नहि जाउ तऽ
पाँच कऽ। कहलकै नीक दिन छै, तहन पाँच के बनबै लए टिकट कहै छी त।
हँ बना लियऽ, चलि जायब नीक से तऽ खैलेब लेब।
पता ने की अथि हेते, समझै नै आबि रहल ये, टेंशन से सब टेन्शन हाबै छैय कपाड़ पर।
हम की कहब जहन ह ककरो कियो निरोगे नै छै‌ आय-काएल।
निरोग आ घरके टेंशन इम्हर ईहो दीस दैट। उ तऽ भए जाइ छै।
हँ हम- हमर -हमर एकटा से एकटा लफड़ा लगे रहत शरीर हाँ।
सबके सएह छै यै। तैएसे निक कुमारे लाइफ ठीक छलै बिहाअ मे तऽ कोइ ककरो दैख कुछौ बाजियौ नहि सकै
आ नहि हमर शादी भेले, तकर एकबायगे जे मोन खराब भऽ गेलै हैं तै मे एते मतलब अथी भाए गेलै जे दिल्लीसँ दैखेलियै तहन ठीक भेलै आब बताउ। मां सबसँ नहि भेलै।
कब? आ कुमाएर में किछो ने होइत छले हमर भैया अथी, एगो आइ तक सुइया तुइया किछ नै।
किछ ने कोइ कहलौ नऽ जैया से हम की छै ने जहियासँ शादी ठीक भेल हमर, तहियासँ पता ने ओहि दिनसँ जे लागल हमरा से किछ पूछेके नै, हमरा एहन तबियत खराब भऽ गेल जे तहन दिल्ली रेफर केलकै दिल्लीमे देखेलियै एम्स मऽ तऽ तनहु तऽ आब ठीक छै कनि-मनि।
हमरा तऽ कहै छै मूड़न जहिआसँ केलियै, तहियासँ आओर छै घरमे अथी लागल।
उ कनिया के तखन फेर हमर ऑपरेशन भेलैये एतबीटा उमर मे कहु दू दूगो ऑपरेशन भ गेल छै।
कथीके ऑपरेशन भेल या।
कहलहु मोन, हमरा ने हार्ट वला प्रॉब्लम छै।
अच्छा जादा मोन घबड़ाय लगैया।
हां।
टेंशन लाए लैत हेबै तऽ।
किछ ने भीड़ो-तीड़ देखब तऽ मोन घबड़ाय लागै छै।
बाप रे तहन इग्जाम मे तऽ ऑटो से जेबै तऽ जादा अथी नै ने हैत।
किछ नै होय छै से नै किछ हेतै, पहिलेये मोन घबड़ा हमरा ते अन्दर नै किछ होय छै। तै मे दवाइ सब छैहे ओते नीक। किछ बस ई रहत कि जे ओ मतलब किछ चीज सुनबो करबै ना ओना तऽ हमरा कियो
आरो कियो जेना स्पीड मे कियो कैह देलक जल्दी फोन काए कऽ किछो अथि मे
हां तऽ हमरा जे दिन से मोन खराब भेलए तै दिन से हमरा कियो नै कोनो चीज कहत वैह हम सुतल रहब तऽ हमरा उठेबो नहि करत, सुतल घड़ीमे केओ फोनो नहि करत।
अच्छा
पहिले हमरा बहु सुतल मे फोन करै छलियै तऽ मुन खराब उठतौ सेहाए कहतऽ हमरा मुने खराब भऽ जाइ छलै सीधा।
हूँ-हूँ।
तैं कियो नै तऽ आर किहै छै रोग- दुःख ओकर कुनो ठिकाना ने छै, शरीर किया एखन हमर शरीर एखन कोन उम्र भेलै कहु ए खन दू-दूगो बुच्ची ऑपरेशन से भेलै। एगो एकर ऑपरेशन करेलियै आब कहु ई शरीर के की हेतै।
हुं उ
उहे गाँव जाय छिय, त ओत बअ खाओ आ सुतियो त, ऐखने तुरत
उऐह त हमरा एतय छिय त ऐतहुउ साॅउस सभ कह लग छै, किये छै एते मन खराब छै, म ई नहि कहय छै कि ओकरो मोन खराब छै, ना हमर सेवा किये नहि करय ले ऐल
छय। आइ हम, मां कहे छले रहय जाउ ओतय स परीक्षा सब दे देबय, लेकिन ओत स साधन नहि छलय। तांय नहि रहलीय, फेर सी टेट अबय छय। रहि जतियै, आब दिन तका क गेल छलै, त ते हमरा माँ कहे छलेै और रहि जेब अतय, एखन दू चारि दिन स फेर मोन खराब भ गेलय, दर्द करय छय आ कहय छय देखे देब, कहय छी एग्जाम बीत देथुन। एहि दुआरे इ जहन कोनो काज करबै, तखने मोन खराब भ जेत पैसाके लेल।
से अरि बैद क हु।
एखन आब अत एग्जाम आबे छे, त फेर मन दब भेए गेलय,, आब देखेबे त नहि किछ त दस हजार रुपया लगतै। त शिवप्रखण्ड।
टर लग जेला स त बुझियौ, ओते ले क चलये परय छय। नहि किछु त तते जाँच सब लिख देत।
दूटा चिन्ता त चारिटा हमर जाँचे हेतय, तहन फेर ओकर फीस दिय। त सेके भाड़े दू तीन हजार रुपया दरभंगा के दियऔ, मिर्जापुर ततऽ दुआरे तेहन रोग दुग बिमारी चलल छै, जे शादी हेत की पता ने लोक कहु एकटा नीक काज करियौ, जिन्दगीमे की ओ खराब काज पकड़ा जायत।
उहे तऽ हमरा एते दिन से ईसभ जेना छलै, त पहिलियेस बुझतियै न। ऐं। बन्दर छड़िप जेतै देह पर, त की करतय। हें ह भ गेलय। बन्दर बड़ मुँहो दुसैत रहै छै। बनले। ह
सहि दव
बनि गेल अहाँके सब्जी।
नहि ह परबल दे क ले चढ़ेलियै ह कटहरके कटे छियैक। आलू डालबे। गर्मी ततऽ छै ने किछु कर के ई छै ने होइ छै।
सबेरे ब
मोन बेगर लगै छै। आ लाइट कटि जाय छै साँझ भरलिय लाइट से भ सर एम्हर की पता य लाइट बड कटैत छै साँझ भर नहि तऽ गरम करै छीयै खा न खाय एखन बनेबे तऽ खाय घी सब्जी। गरम के क। हँ क के राखे छी सबी सब्जी खाइत कला सबके खाइत क गरम। सब्जी आटा सान के रखल जेतै गरम गरम रोटी मेट जेते।
ह अच्छा तहन रोटी बनेबै।
हँ रोटी बना कऽ नहि रखै छियै।
अच्छा काँ तऽ आओर तैयो तऽ। अथी होइत रहऽ मोनमे टेन्शन तऽ लागलै रहत रोटी बनबऽ पड़त।
जाबे खाइ छै खाय छै सब टेशन। आओर तऽ खायइत पी आठ बाजि जाय छै नओ बाजि जाय छै बस लिय आब जाउ अपना बिस्तर पर सुति रहू।
आ टेंशन ढुकले ई एग्जाम बितते तऽ आब एके महीना छै सी टेड का ओकार अब दीमाग म क। आकर ढुकल ये दिमाग मे की हत नहि हत।
करीए
की छै की करबै एखन आब कहलो ने पांच छ दिनस मोनो खराब छै।
हू हूँ।
जखने मोन खराब छै तब की कहै छै लिखबो नहि ने करियौ। टोकबो नहि करियौ किछु नहि करियौ।
हमरा तऽ अथी छै ओतय जेबे। तहने लिखिकऽ पढ़बै किछु हेतै हम तऽ नेटो नहि चलै छै मोबाइलेसँ करतै।
हू।
हँ नेट त कखन तीन दिनसँ नेट नहि पकड़ल हमर बुच्ची खेनाइ नहि खाइ छलै काल्हि पकड़लकै हँ नेट। तऽ कैल भरि पेट खाना खुलार मारबो केली कते मार।
हमर तऽ उल्टी क दलके एयो उल्टी केलखै हँ।
बोखार देख लियौ नहि तऽ नीक जका बजा देबे।
बोखार राति कहाँ ऐलै काल रातिमे जे अल रहै।
हँ तऽ नहि ऐल ने तऽ खेनाय खेनाइ कनिक कमे कमेके एखन एक दू दिन देबय कियकि रुइचपर नै ने बसय छय
हूं- दु कर देलियै जेहो छलै पेटमे उएह उल्टी कए देलकै सभटा। जैनो स करय छै कान- कं -कन- कनैत चालू कए देत, कननाय चालू करत त उल्टी करबे
तऽ बच्चा कानैत -कानैत उलटि कैए दै छै बोकरा छोकरा उठै दैय छै।
तहन नाकोसँ मुँहोसँ दुन्नूसँ जाइ छै अइ बच्चा आओर अथी होइ छै ने दुनू मर अथी पर नै चैढ जाय तना क मुहँ बन्द न नै जों -जों कनतय तों- तो दुनू नाक आ मुँह बहऽ लगै छै।
नै खै त नै दिअउ।
किछो खाइए लए नइ चाहै छय।
अहाँके पेमेंट बढ़ल?
नइ ओतनी अय बढ़त त राइ मे बढ़त नै तऽ ओतनी काइल ऐत, काइल आइब जैत।
देखै छी, काइल कते
बढत हमर त एखन नहियों बढ़तै।
तय दुआरे एक सए छब्बीस तऽ उहे दिन देखेलकै ओहि दिनका बादो दू तीन टा कॉल केलियै हन किछ तऽ देतै।
नै तऽ ओ बादमे फेर ऐत ई नै वला मे फेर नइ ऐत।
अगड इ में नै ने बढ़त अगर इफेक्स केलासँ आइब जैत तऽ दोसर मला में ऐत। हँ काइ रिफेक्स करबै राइत मे अगर बढ़बाक रहत त हँ तहन मंगल दिन अथी ऐत। फेर मंगल दिन जेना देखैत पैसा फेर तहन शइन दिना छोड़त सेकए करै छै शैन के लगै जादा पैसा दै छै शैने क पैसा दै छै।
चलु त बढ़ियां
जे अबै छै अपन अबऽ दियौ।
हं जे आबयै आइब जैए। दूओ-तीनो सए टका आइब जैऽ।
हांके एखन एक बेेर आइब जैत ने तहन फेर मोन लागत काज कथी करयम। हमर बर के एक दिन एलैने तऽ तहन तीन चाइर बेर फोन केलक। ओय के बाद फेर नै करै छथिन फेर जेना एतै ने काइल तऽ काइल फेर करथिन ओ
हं भ जाय छै। को-